तो - -
दिव्या - -
हा हलो
कहिडो हालु आ?
बढ़िया, ॿ मिंट ॿ मिंट मां ॿ मिंट बीहेंदव ताहां मूंखे हिकु मैसेज खणणो आ ॿ मिंट हा।
हा हा हा
हा, छा पा चयो ताहां?
चवां ती छा करे रही आ हिन महिल।
हाणे कुझु नथी कयां।
कुझु न थी कयां, पढ़ाई करेे खे।
घुमी करे आई आहियां हाणे।
अच्छा काथे वईअ घुमण?
मां फुल्की खायण।
छा छा
फ फुल्की और मोमोस खाइण।
अच्छा इएं, कंहिंसां गॾु वईंये?
मम्मी पापा सां गॾु।
अच्छा अच्छा खाई आईंयें? पो हाणे राति जी रोटी, उहा ई हुई की न ॿियो हाणे घर में ठवंदी रोटी?
न न रोटी ठाहींदी मम्मी, रोटी त ठाहींदी। लेकिन मां शायद थोडी ही खाईंदम इअं ज्यादा न खाईंदम हाणे पेट भरिजी वियो।
हा शाम जो कुझु खाइजे तो त पो राति जो एती एॾी रोटी नथी वणे न।
हा
हूं हूं अच्छा रोटीअ में छा वणंदो तई तोखे? हा मूंखे तुंहिंजो नालो याद आ।
अच्छा तां उहो आहियो छा, तां चयो पिया मां दादी जी उमिर आहियां तांहजी।
हा, उहा ई आ।
अच्छा अच्छा ऐं मूंखे पतो मां भुलजी वयम, छोकी छा हुयो मां अॼु ॾाढन ॼणन सां ॻाल्हायो आ न, हिन लाइ भुलजी वई आहियां। बाक़ी याद अचे तो, हाणे यादि अची वियो।
हा हा हा पो इएं ॿ टे दफ़ा ॻाल्हाईंदासी त ध्यान - - पइजी वेंदो, आवाज़ु बि याद अची वेंदो माण्हूअ जो भाई हे आवाज़ हिन माण्हूअ जो आ, हूंम, हा। मां हाणे रोटी ठाहे रही आहियां मुंहिंजी रोटी लॻभॻ ठही वई आ।
हे हे
फुल्का पो पचाईंदम, मुंहिंजो घोट ईंदो न पो तंहिं महिल गरम गरम फुल्को खाईंदो। हा रोटीअ में छा वणंदो तई तोखे?
मूंखे रोटीअ में त ईय पनीर वणंदो आ, पनीर जी भुर्जी थी वई। पालक पनीर थी वियो, मटर पनीर थी वियो, शाही पनीर थी वियो ईय।
अच्छा पनीर जी वैराइटियूं वणंदी तई ईय।
पनीर, मतिलबु पनीर वणंदो आ मूंखे और हो भिंडी वणंदी आ भिंडी फुल्को।
हा, अच्छा अच्छा भिंडी त कॉमन थी वई आ सभिनी ॿारनि खे भिंडी ती वणे, भिंडी फुलको, भिंडी फुलको।
ी वणंदी आहे मां स्कूल बि लॻभॻि भिंडी फुलको अचार खणी वेंदी आहियां।
हा मुंहिंजा ॾोटा ॾोटी बि आहिन न उहे बि ईअं ई भींंडी फुलको ई खणी वेंदा आहिन। मूंखे बि भिडी फुलको जाम वणंदो आ ॿियो ॿियूं भाॼियूं न वणंदी थई।
छा
ॿियूं भाॼिय न वणंदूं?
न न वणंदी आहिन न हो बि हो बि खांदी आहियां मां। बस मूंखे करेलो न वणंदो आहे बस।
अच्छा करेेलो खाई ॾिठोथई कॾहिं?
न खाए मतलब मूंखे ॾिसण सां ई न वणंदो आ।
अच्छा लेकिन फ़ाइदे वारो त उहो ई आहे करेलो त वधि में वधि फ़ाइदे वारो आ। शरीर लाइ असांजे ख़बर थई।
छा चइबो आहे वांङण वांङण फुलको। तरियल वांगुर न हूंदा आहिन जिनम में मसालो विझंदा आहियूं उन हो हो।
अच्छा अच्छा करेलो बि खाई ॾिस कंहिं ॾींह वणंदे उहो बि तोखे।
खाईंदम खाईंदम हे ॿुधायो तव्हांखे घणा ॾींहं थी थी विया आहिन तव्हांखे जॉइन थी करे।
मां अञा अॼ ई जाइन कयो आ।
अच्छा मां बि अॼु जाइन कयो आ।
हा ॿ ॿ ॾींहं टे ॾींहं थिया हुआ प्रोफाइल इहो टास्क कंप्लीट थियो हुयो। पर मेन टास्क न मिलियो हु कॉलिंग जो टास्क न मिलियो हुयो उहो वरी अॼु मिलियो आहे अॼु खां मिलियो आ
कॉलिंग जो टास्क मूंखे बि न आहे बस कॉल तव्हां मतलब तव्हां ॿिए मूंखे करे था सघनि बाक़ी मां नथी करे सघां मूंखे कोई टांसक न मिलंयल आ हाणे।
अच्छा रिसीव करे थी सघे बाक़ी करे नथी सघे ईअं
हा हा मूंखे बि मां बि अॼु जॉइन कयो आ छोकी मां अॼु जाइन ई कयो आ बाक़ी हाणे ॿ टे ॾींहंनि खां पोइ
हिम्म रात ताईं रात ताईं या सुभाणे मिली वेंद टास्क तोखे बि असां कंहिं बि माण्हूअ खे पंज दफ़ा कॉल करे सघंदा आहियूं।
अच्छा हिक ॾींहं में
मतलब हू त तव्हांजे मथां आ न मतलब हाणे सम्झ तोसां मां अॻ में शाम जो ॻाल्हायाए न हाणे वरी मां तोसां ॻाल्हायां थी त इहो मुंहिंजो ड कॉल आ त मां पंज कॉल करे सघंदी आहियां तोखे हिकिड़े हिकिड़े माण्हूअ खे पंज कॉल असां करे सघंदा आहियूं।
त वरी सुभाणे कर ता सघो न करे मतलब सुभाणे ता करे सघो न
सुभाणे करे सघंदी आ सुभाणे तूं कंहिं महिल वांदी आ
सुभाणे मां मूंखे पतो ई न आहे छोकी मां स्कूल वेंदमि सुभाणे
हा हा उहो ई अ थी तॾी पुछ ईन भई तुंहिंजो फ्री टाइम कहिड़ो थई तुंहिंजो
मां मैसिज कंदीमांव तव्हां मूंखां ॻाल्हाए वठिं जो।
हले हले काई ॻाल्ह कान्हे मां मैसेज ॾिसदम ग्रुप में त मसेज ॾिसूं ई था असां बार बार मैसेज कयूं बि था कयूं ॾिसूं बि था
हा
हा चॻन ॼणनि सां ॻाल्हाइण थियो थई अॼु तुंहिंजो हां
हा मुंहिंजो ॾाढो थियो आ अॼु अॼु ॾाढो थियो आ तव्हांजो
मुंहिंजा बि हाणे कॉल मां चङा कया आहिन हाणे मुंहिंजा न न करे वीह कॉल थी विया।
वीह कॉर्न
हा, तुंजा घणां कॉल थियए?
मुंजा ॿारहां तेरहां थी विया हुंदा, बारहां तेरहां थी वेंदा हुंदा।
अच्छा- अच्छा, ॿारहां तेरहां थिया तई।
हा, छोकी मां अॼु पहिरों ॾींहिं आ त मुंहिंजा ॿारहां तेरहां ई थिया हिन, बाक़ी अगर
ॾहें ॾींह आ पर मतिलब कीअं न कि हिकु- हिकु कॉल असां कयूं ता न पंज पंजन कॉलन जो टास्क पो तो मिले पंज पूरा थींदा, पो पंज ॿिया मिलंदा। पो पंज ॿिया पूरा थींदा, पो पंज ॿिया मिलंदा ईअं पंज- पंज
अच्छा हा -हा- हा, हे त आप्शन मुंहिंजे वॾे पापा जे धीयन में अचो हुयो, मतलब आयो हुयो
हा।
पंज ख़तम कयो पंज अचन ता, ईअं न।
हा ईंअं ईंयं हा अच्छा ख़बर हुयए तोखे पेणवी बिल्कुल- बिल्कुल सही ती ॻाल्हाए, ईअंई कोशिश कंदी हिंयं हिक् हिकदम सुठी ॻालाईंदींय सुठी तई तुंजी सिंधी।
अगरि किथे ग़लति ॻाल्हायां त मुंखे ॿुधाइजो, छोकी मां कॾहिं -कॾहिं वॾनि खे तव्हां तूं चईंदी हम पहिले- पहिले, तुं छा ती करी मतलबु मुखे न पतो हुयो पहले मुखे न ईंदी हुई त मां सिख खंण में हिन लाए त, हाणें मां सिखी वई आहियां वॾनि खे तहां चइबो आ तहां
हा सही आ, तव्हां, तव्हांजो सही ॻाल्हि आ
हम्म
तव्हांजो नालो छा हे, तव्हां किथे रहंदा - आहियो, तव्हां छा था कयो, हा ईअं ई चइबो आ, सही आ हाणे सि
ॻाल्हाएं त ॿुधाइजो मुखे।
हा ज़रूर मां सुधारींदी मै न मां ॿुधाईंदी मैं न, हे ग़लति वर्ड ॻाल्हायए हिन जॻह ते हे ॻालाइणो आ। ज़रूर मां ॿुधाई दी संए, हाल फिलहाल त तूं सही ती ॻाल्हाए जिथे किथे। ऐड़ी काई ॻाल्हि ना हे हुम्म -हुम्म
हुम्म अऊं, ॿुधायो छा रोटी ठाती तव हाणें?
मां हाणे दाल ठाही आ, ऐं ॿियो मिया ठाहिया मियाआ, मियाआ खाईंदी आईं?
मेहा ओ छा हुनखे चइबो आ छा छा चएबो आ हुनखे? हुनखे हिंदीअ में छा चइबो आ, में मेहन खे, टिंडा न ॿ मिंट बीह्यो ॿ मिंट
मेहन खे टिंडा ई चेम्बो आ टिंडे की
मेहा को मेहा सिंधी में छा चइबो आ
सब्जी टिंडा
हा
हा गोगड़ू, गोगड़ू न टिंड, में मेहा मुखे न पतो
मां चवां ती न तोखे मेहा, मेहन खे टिंडा चैन टिंडा, टिंडे की सब्जी, टिंडा
मूंखे माने न खाधो आह मूंखे याद ही कान्हे
अरे इअं ग्रीन कलर जा हूंदा आहिनि न गोल -गोल एपल आंगुरु
माने त न खाधो आह असांजे घर में न ईंदा आहिनि मतलब शायद हा हुनने खाधो हुयूं असां वटि त रात जो रोज दाल चांवर या फिर कढ़ी चांवर अधिकतर असांजे वट दाल चांवर ठाहींदा आहिनि छो की मुंहिंजे पापा खे पापा जनि खे, दाल चांवर एतिरा पसंदि तनि छोकी जब मतिलबु नंढा हुया, त शुरू सां दाल चांवर ई खाधा तन।
अच्छा-अच्छा!
त हुननि खे वणंदा तन त सॼो ॾींहुं असांजे घर रात में त असां वटि दाल चांवल ठहींदा आहिनि बाक़ी ईएं कॾि-कॾि कढ़ी चांवर ठही विया, कॾि-कॾि पालक चांवर, कॾि-कॾि नूरक।
हा केतिरा ई परिवार आहिनि जेके राति जो दाल चांवर खाईंदा आहिनि। जीअं तूं चए ती न। कॾि कढी चांवर, कॾि पालक चांवर केतिरा ई परिवार आहिनि जेके रात जो खाईंदा आहिनि। छोजो मर्द ॾींहं जो दुकान ते था हलनि, त थधी रोटी था खाइनि टिफ़िन वारी। पोइ राति जो अची करे हुननि खे गरम रोटी खपंदी आ। गरम-गरम दाल चांवर, जेके आहिनि न उहे आस आसानिअ सां हिकदमि जेके डायजेस्ट थी वेंदा आहिनि चंॻी तराह सां ऐं खाअण में की ॾाढा सा गरम-गरम सुठा लगंदा आहिनि दाल चांवर, हिन करे घणा ई परिवार आहिनि खोड़ कु कुटुम्ब आहिनि ऐंड़ा। जेके दाल चांवर ठाहींदा आहिनि, पर मां राति जो फुल्को ई ठाहींदी आहियां।
अच्छा, तव्हां फुल्का खाहींदा आहियो?
मां फुल्को ठाहींदी आहियां हा।
त हे ॿुधायो मूंखे मोटो कीअं थेबो आ?
मोटो
हा-हा मूंखे मोटो थियणो आ, मूंखे मोटो थियणो आ, मां दाढी मतिलबु सन्हड़ी आहिया सुकिड़ी।
हा केला खा न, केला खाई करे खीरु पी।
अच्छा।
केला जेके आहिनि न, केला खा रोज, हा।
हो खायऊ न छा चयबो आ हुनखे़ की अ छा चयेबानि? ओ हा खजूर, खजूर, खजूर
खजूर सां, खजूर सां त खून वधंदो। खजूर खजूर बि सुठो आ शरीरु लाइ, खून वधंदो त ऑटोमैटिकली माण्हू थुल्हो बि थींदो, खजूर खा ऐं ॿियो जेक जेके खाॼा आहिनि न, खाॼनि, खाॼनि सां बि माण्हू थींदो आ थुल्लो हाणे शाम-वाम जो कंहिं महिल भूख थी लॻे जीअं हाणे खाइण वईअ ॿाहिर मोमोस खाइण वईय न, कंहिं ॾींहुं घर हूंदी आ भूख लॻे थी शाम जो त हिकिड़ी मुठी भरे करे काजूनि जी खणी खा। ईअं आदत विझी छॾ, हा काजू खणी खा।
ठीकु जे आहे मुंहिंजे लाइ। छोकी मतिलबु ताक़त वारा हूंदा आहिनि न, मुंहिंजी मम्मी ॿई काजू बादाम ॿई व थींदी आहिनि।
हा-हा अ का काजूनि सां काजुन सां शरीर वधंदो आ, इंसान थुलो थींदो आ, अॻर रेगुलर बेसिस खाईंदियं काजू त हुनसा शरीर वदंदय, ऐं बादाम अॻर रेग रेगुलर बेसेस ते खाईंदियं त, उन सां कीअं ब्रेन जी मैमरी शार्प थींदी आ। हा उहो सुठो आ, रात जो पिसाए करे बादामियूं रात जो पिसाए करे पंज खन बादामियूं रात ॼो पिसाए पो सुबूह जो हुनजी, छिलका लाइबी आ।
अच्छा
हूंदी आ न बादाम जी खल, उहा लाहे करे पो बादाम खाइजे, पहिरियों पहिरियों बादाम खाइजे सुबूह जो उथण सां ई। त हुन सां चवंदा आहिन ॿई ॾे पो दिमाग़ जो असांजो जेको, मैमरी पावर आ, याददाश्त शक्ति आ। उहा वधंदी आ उहा स्ट्रॉग थींदी आ मज़बूत थींदी आ उहा
हा हा हा और हिक दफ़ो त मुंहिंजी मम्मी खीर विझई केलो विझई और शक्कर न मतलब जो खंड हूंदी आ न हो न विझी करे हू मतलब खजूर विझी छॾईं मतलब टे चार पंज सै और मुंखे हे मिक्स करे मिक्सीअ में पीआरे छॾियई सुठो पियो लॻे लेकिन लेकिन असां मतलब मतलब मौसम जे हिसाब सां रोज़ डेली केला न ईंदा आहिन न
अच्छा अच्छा हा
मतलब मौसम ईअं मतलब कॾहिं ईंदा आहिन कॾहिं न
हा हा हिक मेल वठी छॾी वठ वठी छॾींदीअ न छह, छह केला वठी छॾींदीअ त रोज़ ॿ ॿ बि खाईंदीअ त छ पूरा थींदई ईअं हा पर घर में हाणे ॿिया बि मेंबर्स आहिन हुनन खे बि ज़रूर दिल थींदी कुछ न कुछ खाइण जी त केला त हर कोई खाई थो सघे थो अहड़ी काई ॻाल नाहे पर अगर असांखे पंहिंजे शरीर खे वधाइणो आ थोड़ो हैेल्थ थुली करणी आ असांखे शरीर जी त केला थी विया, केलन सां गॾु वरी खीर थी वियो ऐं काजू त जाम सुठो सुठा हूंदा आहिनि। काजू बि रोज़ पर उहो कीअं माना अॼु खाधा वरी अठ ॾींहं न खाधा की वरी अॼु खाधो वरी अठ ॾींहं न खाधा ईअं कंदीअ त पो न वधंदो इंसान
हा सही था चयो
घर में बि गालाए